हँ बोली आउ अपन नाम पता आर बतैयो सब दिन तऽ वही पूछेके छलै
हुँ अब जिनकर काम रहै हुनका खद देतिै तब तऽ तब तो नया जानथिन रह
हुँ हुँ ह ओकरा पास टाइ हनक ओकरा पास टाइमे मिलल न छै अफिस जाइै छलय न नओ बजे चलि जाइ छलै आ एहिके बाद छओ बजेबै छल
ईस बोलै अपने इधर गरीब लोकोग ने उनका जोर दियए
ह सबके समझ के बातो नहि ने है सब माथा के चं
नहि नहि तऽ ई होलै हन कथी ले ई मतलब जेकरा पास पैसा नहि है ओकरो पैसा हइ
हँ पैसा दै कहाँ रहल छै ओते पैसा देते रह तकरा बाद ने
गरीब जे छै ओकरा खातिर ने छै आ ऑफिसवला लग ओ तऽ अपने कमबै छथि नहि
ओहे चलते तऽ नहि करै छलखिन तऽ हम कहलिय ला तू पेमेंट न करबै लॉगिन भेल त हम हम दिय पैसा तऽ ठीक हो करलो
हँ
ओ वैसे ही हमरासँ बात करयके चलते ने मतलब शुरू शुरूमे हमरा पता नहि छलकै ने कि ग्रुपेमे बात करयके लेल तऽ घरमे सभ डाउनलोड कर लेली रहै
हहुँ
आ ए तऽ सभके टैक्स आ गेल छलै तऽ करलै कोई ने हमर दुनू बहन ऑफिस जाइ छलै अ त हम मुख्य बद आओर सब बतैयौ खाना पीना भए गेल की खाना बनल छलियै
खाना पीना भी नहि होल आय एने भोज हैय
ओ भोज हैय हम त मछली आइ बनेली रहली सबवा खाइ छलियै कि नहि अहाँ
नहि हमरा नहि पसन्द मछली
के
नहि शाकाहारी भी नहि छी मम्मी छै शाकाहारी फेर
ओ चिकेन आर खायत होबेय
हँ ओ मतलब उतना नहि आब छोड़ि देलियै ईसभ आब
हँ हमूँ हमरो पसन्द नहि छै बहुत दिनके बाद आइ हमर छोट बेटी नहि छलै से कहै
मछली मे तऽ काटे जेते ने होइ छै
हँ तऽ ओकरा निकाल निकाल क छोड़ छोराे दै छलै खााय लए नहि तऽ हमरो ई सभसँ ची पड़ हम खााह लक तऽ कहल हमर मन पचप पचपच करैत रह एकदम अथी करत तऽबह चलतै हमू ने ह पनीरो खाइ छलियै पनीर तऽ घर ही फाड़ लै छलियै हम एक किलो डढ़ किलो दूध ह फास हुँ हुँ हमे सही बात कहल छलै आदमी नहि मानै छलै खा लै छलै
भ जाइ छैले
हुँ
लेकिन केितना के अहाँ समझेब कोइ नहि ने मानै छलै सब आदमी के अपन अपन खा लै छल
हँ
ह हमरा के घर है ने एक दिन बीच कर के बने छले ससुराल मे ई तऽ हमरा अथी दबाव से ने बहुत बहुत कम से दू महीना ऐसे करके हम बनवे छलियै चिकन चाहे मटन बहुत मन पर एकदम चित पर एक पापा के चढ़ जाइ छलै कि नहि खेबे करबै तऽ नहि तऽ हमरा ब छलै इधर बनाबऽ उधर धोवऽ उधर दिक्कत होइ छलै एहि चलते एहि चलते नहि बनबै लए हमहुँ चाहै छलिय तइ बेटी फिर वाटर पार्क लेके ओकरा सबके चलि गेल छलियै त सबके घुमा उमा के नहाओ उहाँके पाँच छओ बजे आबे कल छलियै
अच्छा
ह
आब त नओ बजले
हुँ एलियै छे बजे एलियै ह ने छे बजे वाटर पार्क बन्द निकलते ने रहलै पानिमे सब एते नहि खेले रहल बच्चा हम सब से निकलबे ने करे ह अंकल ह चलो चलो बेटा चलो कहियो की नहि मम्मी अभी आऔर नहाएंगे
हुँ दूगो है
हँ एगो ताता नहि कोन है देढ़ सालके
अभी सबके स्सकुल में छुट्टी है घूमय ले ज तऽ कते
हू आय तक तक छुटी है तब आओरो बतैयौ अहााँके धर्म उ के बारेमे अहाँ सबके अच्छा की क्ट भेलियै अहाँ
कथी गेल्हिन की कहलिन
अहाँके कास्ट हुँ
हेलो
कहलियै कास्ट अहाँके की भेल
हमर रहलय सावजी
साहउ जी ओ ठीके है हमहूँ कुशवाहा भेली कोइरी जान छली ने
आवाजे कट कटिक आवे है
ओ कह रहलियै कोइरी कुशवाहा जेने छलियै अहाँके गाँवमे है कि नहि है
नहि एन्ने कहाँ कुशवाहा आओर छै
कोइरिय ने है कोइरिियेके कुशवाहा कहल जाइ छलै
कोइरि केकरा कहै छै
उहे कुशवाहा भेलै उएहे कोइरी भेलै जात होइ छै ने
नहि हमरा एने नहि है एने सब चौधरी होलै चौधरी महतो हमरा टोला मे छै छै
त महतो महतो ही हमरो सबके अथीमे लगै छलै जैसेक हमर ससुर सबके नाम हे ते राम परवेश
महतो छै अधवनिया
हँ आ
महतो मधुबनिया छै हमरा एने
नहि हमरा जे कोइरी हथिन महतो मे कोइरी हथिन
अच्छा
हमस बी सी वन मे आबै छलियै बीच मे मिडिल क्लास वला
ई बी सी हमे आर आबै छिय
टू बी सी वन बी सी टू होलै ने जेनरल होलै जे राजपूत भुमियहार ई सब भेलखिन बी सी टु बी सी वन मे हमरा सबके कासट कटा जाइ छलै आ फिर जे अथी मे हो जाइ छै कथ कहल जाइ छै भुलियए जाइ छलै ओहिमे नीच काास सब एयलखिन
तऽ ओना मि मिट्टी मे की सब बात होले रय
कोन दिन मीटिंगमे
ओ ह अथीवला कार्या रह मीटिंग मतलब ग्रुप बोल रह
नहि हमे नहि जुड़ले छियै मीटिंगमे एको नहि मीटिंगमे हम अहाँ जुड़ले छलियै
हुँ आ मू नहि उहि दिना जुड़लिइ
नहि हमर लिंक आय रहलै हे पाँच बजे चार बजेसँ पाँच बजेके तऽ हम सुतल रहलियै कातो हम फेर फोन करिक पुछली तऽ मैसेज एलै कि सभ आदमी जुड़ियो नहि पलखिन रह कि लिंके ने सभके खुलै रह तऽत आब एगो अब भी कहैतेलखिन सोना कुमारी छलखिन से सोना कहलक कि आब ई सिस्टम कहे छैलय द कि बात करबै तैयो टास्क पूरा भए जाइ छै आ ककरो कॉल करबै तैयो टास्क पूरा भए जाइ छै तब हम कहली ठीक छै से कहैतलखिनखन एगो लड़की के आइ एक दिन मे एकतीस गो टास्क पूरा करबेलियै
नहि नहि एना होबे नहि करै छै
तऽ हमहूँ कहलिय कि एना कैसे हो जतै एते टेंशन नहि भेलकै आ अभी हो जतै
अच्छा हुनका नहि पता रहै कि पैसा मिलै छै कॉल रिसीवो करलासँ
कििनका
ओहि सोना जी के
पता रहलय की छलय
तऽ ओ हमरासँ रात पूछैत रहथिन एँ हमे तऽ हेल्पो करि देलियै सभके रिसीव करैत छियै कॉल हमरा तऽ पैसो नहि मिलतै कहलियै रिसीवो करलासँ मिलैत छै पैसा ओ हेल्प नहि भेललै प्रॉब्लम जकर सॉल्व कलहुँ जेना अटूटी मतलब किुछो किुछो लिखा जाइत छै ओना कलो केकरो नम्बर देलो ई होले हेल्प तो करलहो ओकर फोन रिसीव कैरलो त समझो तोहरा पैसा मिलबे कैरतोहँ
नहि हुनका तऽ पता हइ हमरासँ तऽ कतेक हमरा बार बार फोनो करैत छलखिन कि दिन भरिमे दू बेार तीन बार फोन कर लेब ने हुनका पता छलै तऽ अपने फोन करैत छलखिन कि हँ द बार तीन बार चारि बार हम फोन करि लेब तऽ हमर टास्क पूरा भए जेतै मतलब अहाँ ताक्सो पूरा भए जेतै हम परा पैसे बैठ जेतै लगा दिये
हँ उएह ने हम रात कहली कि डोलीजी से पूछ लेबै नहि पता है न तऽ डोलीजीसँ पूछि लेबै कि पैसा मिलै छै कि नहि
हँ मिलै छलय की ऐसा ही कहैत रहले सब आदमी के नहि जानै छलियै सब अपन अपन कोइ
कहैथ रहैत हुनकरे बहिन छै
मोना हँ
के ने हमरा साायद कहलकै रहए कि मोना जी कहलकै रहे कि दस हजार रुपा मिललै दस हजार कॉल करले रह
दस हजारमे मिलेगा
नहि नहि उह कहलखिन रहे कि के नहि हमरा फोन केने रहे ने ओ बोले रहे कि मोनाजी एना एना बोलले कि दस हजार कॉल करलेस दस हजार रुपा ऐना सिस्टम ए नहि छै केना मिल गेल
दस हजार रुपा मिलबो नहि करतै कही दस हजार मिलतै तऽ सब एतना चाहते कि हमर पहिले मिल जायत हमरे
नहि तऽ मतलब कॉलो ओते करले रह
नहि क क नहि देले हय दस हजार रुपै
आ तऽ ओ कॉलो कहलकै दस हजार कॉल करले दस हजार रुपआ मे ले एना कहियो होइ छै मतलब कुछो कुछो लोग फेेक दै छै
हँ ईसब फालतू बात
केहेन तऽ कहलकै रहे रा
दस हजार दस हजार कॉल करते ऐसन हो ह सगले पगलाइए
यहाँ तीज ऐसे मीटिंग मे कलिह एगो लोग मतलब कॉल करने रहे ने तऽ बोलले मीटिंगग मे बात होले एगो लोगके ने मतलब पहिले सिस्टम रहै अभियो सिस्टम छै ओनाहिते कि मतलब पाँचे कॉल करैके छै एहि मऽ एगो लोग को पाँच बार करि दियऔ या छ बार बस पाँचे गो मतलब पाँचेगो लोग से बात बात करैके छै अपने कऽ
कल्हे मीटिंग भेलै हे
नइ नइ बहुत पहिलयै नइ होल रहे
ओ
उ कल्हे एगो लड़की कॉल करने ने ओकरा सँ पत पता चललैय
एगो मतलब एगो आदमी के पाँचे बार कॉल कर सकलियै न
हँ
ओ
तब हमर एनाहिते कर के टास्क पूरा होले रहै उ फोन मे हमे एगो कॉल करियै पाँच गो टास्क पूरा हो जाय वहै सोचियै पहिले सिस्टम रहे वहे मतलब एके गो कॉल करे पड़े रहै आ पाँच गो टाक्स एनाहिते पूरा आउर अभी तऽ
हमरो भेल छले उऽ मतलब की राजा राम भैया छलखिन नऽ से पूछलखिन से की एक ही आदमी से पाँच बार बात करना था पाँच गो टाक्स एक आदमी से बात करने पर पूरा हो जाता तऽ हम कहली नइ भैया हम तो तीस आदमी से अलग अलग बात किए थे। कहाँ पूरा होता था एक अथी पर एक ही गो टाक्स मिलता था तऽ कलखिन पता नइ की सिस्टम चेंज तो नहि हो गया है
हँ वैह न पहिले ओनाहिते होता था एगो आदमी से बात करो पाँच गो टास्क पूरा
तऽ एक आदमी सँ पाँच गो बार बात करते तऽ पैसा मिलते न
हमे मतलब कमे करने रहिये पाँचे गो लोग सँ सँ
ओ अहाँ कहै छलीह की पैसा हिन्दी मे बात केलियै तऽ नहि य निशा साइकल जे हथिन से तऽ हिन्दीए मे बोलैथिन राजा स्थान के छलथिन्ह तऽ
हँ नहि तऽ ऐले पैसा ऐले ई नहि छै नहि ऐले
फिर हम रक ई नम्बर पर रखै छी आ ऊ बला पर करै छी अहाँके सैतिस
अचछ